आवाज नहि जाइया
हेलो हेलो
हेलो हँ आब आ रहा है आवाज हँ ठीक छियै अहां ठीक छियै
हँ ठीक की भऽ गेलै खाना पीना
भ' गेलै अहाँके भेल
हँ हमरो भऽ गेलै बौआके एखने टुइसनसँ लऽ कऽ एलियैया अना खुएलियैया ओर अहाँ की करै छी
हम दोसर प्रोजेक्टमे कोशिश करै छौ बनै है कि नहि बनै हइ ओहिमे मै थिली टाइपिंग करऽ पड़त तऽ स प्रोजक्टमे हँ ओ पूरा भऽ गेल
वाह अहीं तऽ बाजी मारि लेलौ हमरा सबके तऽ एते दिन से टाक्से नहि आयल छलैया बुझलियै
हँ
हमरा हमरा मरा सबके त' परसु काल्हि एबे केलियै
तऽ काल्हि आयल ने तऽ काल्हि अहाँ आरके ने ज्वाइन कयलक हन अथिमे रजिस्ट्रेशन कयलक हन ग्रुपमे वएहसं अहांकें रजिस्ट्रेशन नै भेल रहय न नहि आबय रहा अहां क रतियै फोन क' के तब ने रजिस्ट्रेशन करत रहय डीलेट रजिस्ट्रेशन जकर जकर केल तहन त तब तक लेटसँ आबल गेल हन
हं
देखै नै छै नाम लिखाइत केकरो पहिले लिखाई छै केकरो बाद मे लिख खाइत छै जेना रजीस्टेशन पर चहरैह है तक तऽ नहिये
हँ हमरास तऽ फोनो नहि लगै छलै पता नहि सुबहमे अहाँकेँ कहलहुँ फेर कथीसभ भऽ गेल रहै फेर हमर जयधि छथिन एहिमे हुनका पूछलियै न तऽ ओ बतेलखिन ई टीपीयौ ई टीपीयौ पूरा बतबैत गेलखिन ह तखन स फोन लगनाइ चालू भेलेय तऽ पहिला फोन तैयो हम आहि के केलू ह कियाकी सुबह में आहिके कहने रही कहली हुनके फोन करै छीयै और अहाँ के बउआ सब ठीक अय हैलो अहाँ के बउआ सब ठीक छथी थीन, आवाज़ नै आबैया या अहाँ के अहाँ कत्त छियै से हेलो हेलो
हेलो